ठीक छै अपन कहियौ।
बड़िआँ कतऽ रहै छी न आइ काइल में रे।
कत्ते रहबै आय केश तेश छिलै लेने छियै पूरा।
अच्छा कटियारी जे गेल छलहिन तऽ ओइ दुआरे आब केस सभ छिला लेल हिन
हु आ छिला लेलियै चाइर साल भै गेल रहे छिलै ला।
तू तऽ कहे छलही जे हमरा तऽ नै छिलब पड़ते हम सभ नहियो कटेबै तऽ बात बैन जेतै।
हऽ तऽ हम सब नाहियो कट। कहलियै एखन कटै लेबै न दू तीन महिना तऽ केश बड़िया चैले एतै।
तै दुआरे करै लेली
दू तीने महीना में तोहर कैश थोड़े आइब जेतौ किएकि तोहर तऽ उपलेन नै न एखन तक भेल छौ रे
नै तऽ जा बहुत बड़है छै हमर केश।
तोहर केस नीक छौ एकर मतलब नै।
हऽ हऽ
तऽ तूसभ हु तूसभ जे छै केश कै दिन पर कटेलहिन
आइ तेसर दिन रहे। तै कटा लेलियै मुँहे नै बड़ियाँ लागै छै।
टोपी पहिर।
टोपीयो नै न छै बढ़िया आब एगो ऑर्डर दिअ पड़तै
नै-नै खुल्ले केश राख गर्मी मे तऽ ठीक रहै छै बैढ़ि जेतौ जल्दी टोपीमे केश बढ़ैय नै छै जल्दी।
नाय तऽ ई छिलाल मे बढ़ै छै जल्दी टोपी पहिरलास। किया तऽ दाबल रहै छै ने।
सएह पटना मे छै मारि टोपी साफ कऽ कऽ भेज दियौ
काल्हि आबै छियै हम पटना
काल्हि आबै छि हम पटना
हँ हँ है घटना की करबै किया नै आबू की
नै आ नऽ हम तोरा किया रोकियौ रे पटना आब सँ
छै तैयो सबके मोनमे देखै छी कनि-कनि अथी भेल रहैया।
हँ एबही न तू कबीहीन संगे घुम से हमर तऽ हम पूरा बिजी रहबौ।
हैबैह तऽ सङ्गे नै कहब घुमेलियौ आब अहाँ हेब एखन एलियै हन परीक्षा छोड़ कऽ। तऽ एखन तऽ फ्रियए हेबै त आ स हँ तऽ साँझ के तऽ आदमी घूमबे फिरबे करै छी छै न अहूँ सब तऽ घुमिते छियै दिन मे थोड़े कहब भरि। दिन हमरा संगे बौएल घुरू
आइ मुजफ्फरपुर मे परीक्षा छलै रहे मुजफ्फरपुर से एखन एलिये पटना वला एग्जाम रहै छ से तऽ हम रुम पर सँ बारह सवा बारह साढे बारह मे निकलै छियै ओऽ ओकर बाद जे छै वापस आबै छीयै पाँच बजे तक दू बजे सँ पाँच बजे इग्जाम रहै छै अ पाँच बजे ओतय बोरिंग रोड तरफ स आबै छियै तऽ रूम पर आबैत आबैत साढ़े छ करीब बजि जाइ छै फेर असाइजमेंट सेहो लिखैके रहै छै ने ओना कोनो दिक्कत नै छै ओई सबसँ की हेतै तू जेना कहै छल्हि ओतऽ दिल्ली जेबै फेर की भेलौ प्लान दिल्ली जायवला प्लान तोहर नै बनलौ हन की ओहो लागै छै तोहर नेट सायद फँसि गेलौ तोहर किछु आवाजे नै आबै छै दिल्ली जाइवला प्लान पटना आबै छियैन तैऽ हिसाब तै हिसाबसँ अईहन जे दिल्ली एम्हर चैले जाईहन नै तऽ हमरा विचारसँ भोज तोज खाइएके आब तीन दिन भैए गेलै पाँच छ दिन आओर रुक कऽ भोज तोज खा लेब ओकर बादे आबिहन कि जौरे ई काॅल लागै छै गड़बड़ा गेलोउ फैंस गेलय काॅल लागै छै तोहर उम्हर सँ किछु आवाजे नै आबि रहल छौ हमरे खाली बाजऽ पड़तै आब ओकर मैन हेतै कि नै हेतै से के कहलक एपमे बहुत दिक्कत चलै छै लगैया कार्या एप के देखनिहार केओ नै छै हु एहेन एप मे दिक्कत मौसम तऽ आइ काल्हि मे पूरा बढ़िआँ छै रे एकदम टनटनायल छै नै जाइ छौ आवाज रे म्यूट सब तऽ करै के अईमे ऑप्शन नै रहै छै लेकिन आवाज नै आबै छै तेकरऽ मतलब दिक्कत छै तोरा दिशन स